हँ गोर लागै छी मांँ।
खुश रहू बढ़िआँ रहू सोहागवती पुत्रवती धनवती रहू जुड़ाएल रहू। ठीक छी।
हँ हँ ठीक छी, अहाँ सब ठीक छी।
हँ हमहुूँ ठीक छी, बढ़िआं छी, बौआ यै बढ़िआं।
हँ बहु ठीक हिये।
अच्छा बौआके तऽ तबियत रहैए बड़ खराब तऽ एखनिियए बढ़िआँ।
हँ एखन ठीक छथिन, एखने सुदरखी ने है कनि काल पहिल आबो कखनो जाकि सकैत छै तऽ। आओर कहियौ अहाँ सब ठीक छी।
हँ ठीक छी, बढ़िआँ छी, की करैत छी।
किछो नहि एखन बैसले छलहुँ हेँ तऽ कहलियै देखैत छीिय, हम फोन कऽ कऽ।
चाय पी ल।
हँ हँ चाय पानी भऽ गेलै अहाँ सभके भेल।
हँ हमरो भऽ गेलै हमरा तऽ आइ उपास य त्रोदशीके व्रत कयने छियै।
अच्छा
हँ तऽ रातिमे आब साँझ हँ साँझमे खेबै। रातिमे खा लेबै। ह रातिमे खा लबै। अहाँके बनि गेलै खाना?
नहि आइ एखन नहि बनले हे हमर बाबूजी जे छथिन से ड्यूटी पर छथिन। ह ददआारे ददआारे क नि लेटे बनते।
अच्छा रातिमे अबैत छथिन दिनके ड्यूटी छनि।
नहि अखन तऽ ती चार पाँच दिन दिन राति दुनू के ड्यूटी छै।
अच्छा
सह सबए आओर कहिौ नहि आप अच्छा बिरासपाइत दिन हथिन।
अच्छा हँ हमहुँ सब बढ़िए छी। ठीके छी। अपन हाल खबर कहियौ हँ फलहारो। हँ केलहुँ फलहारो केलहुँ चाइयो। पिलहुँ सब चीज केलहुँ आब साँझ मे। खाना पीनाके ओरियन करब बनायब तखन किछु खायब।
अच्छा
अहाँ सब छी बढ़िआं सभगोटा घर मे सबगोटा ज? कतेक गोटा छथिन साससूस माँ जतेक छथिन सभगोटा सब बढ़िआँ छथिन।
हँ सभगोटे ठीक छथिन। और कहियो अ सब दिस गर्मिया हैं।
बड गर्मी ये, बड गर्मी ये, बड गर्मी की कहू बड गर्मी अछि। गर्मीके तऽ हाल बे हाल भेलियै। सएहसभ य गर्मीे हाल लऽ कऽ तऽ एखन तऽ ज सौंसे तऽ गर्मीए अ एखन क कतहु एहन मौसम नहि य जे ठंडा ये चाहे ओ गाँंव होय चाहे बाहर होय।
गाँव में ते एहि बीच पहिले आंधी तूफान खूब आयल रहे बिहहारि सब।
हँ आयल तऽ रहे बौआ लेकिन इएह छै जे आँधी तूफानके बाद ने फेर ओहिके बाद भऽ जाइ छै गर्मी तेहन जे पता नहि चलै छै। जे पानिओ भेलैए बारिशो भेलैए से किछु पते नहि चलैत छै।
हँ
सएह सब छै।
आऔर कतहु घूमय फिरय लेल जाइ छी किी न।
हँ जाइ छी घूमय फिरऽ लए तऽ जाइ छी नान तऽ छथिन हमर एतऽ दूटा तऽ घूमय फिरय ल आस पास मे छथिन तऽ चलि जाइ छी घूमिर। फिरऽ लए फेर अपन घर आबि गेलहुँ। आइ नहि गेलहुँ हेँ कतहु नहि गेलहुँ हेँ आइ घर छी।
आइ घर एलौं।
हँ आय घरेमे छी। अहाँके अपन तबियत ठीक रहैया?
हँ हँ हम ठीक छी।
ठीक छी।
हँ ठीक छी।
माँ सब सब बढ़िआँ?
हँ- हँ सभगोटा ठीक छथिन खूब बढ़ियाँ छथिन।
ओ ओझा ठीक छथिन ओझा।
हँ ओहो ठीक छैथ।
ओहो ठीक छथिन तहन त साँझमे खाना बनतै।
हँ आइ कनी देरे स बनतै।
देरे स बनतै। त अय बेर बोआ आ अहाँके मतलब इहे से कहलों हे जे अहाँके मतलब बौआ के जे बेसी काल तबियत सुनने रही जे बेसीकाल तबियते खराब रहैया से किया एना भ जाइ छैय।
पता नै किया एना होइ छैय डॉक्टरो से देखबै छियै। डॉक्टर दबाइ लिख कऽ दै छैय फेर ठीक भ जाइ छैय। आ फेर किछ दिन बाद फेर तबियत खराब भ जाइ छैय।
अच्छा। त अहाँ गाँवमे रहै छियै बौआ कि बाहर रहै छियै।
नहि हम बाहर रहै छियै।
बाहर रहै छियै त गाँवमे के सब छैथ।
गाँवमे त ओहे हमर ददिया साउस ससूर छथिन।
ददिया साउस ससुर रहै छैथ त फेर हुनका लग किओ नै अकेले रहै छथिन कि छैन कोनो पुतोहुओ।
नय अकेले रहै छथिन।
त कए टा बेटा पुतोह छैन हुनकर जे अकेले रहै छथिन।
चाइर गो छथिन।
चाइर गो छथिन आ हुनका लग एकोटा नै देखियौ आइ काइलके सब बेटा पुतौह सब केहन होइ छैय बौआ यै। नै त आब त बूढ़ भ गेल हेथिन नीक स अपने कऽ कऽ खाइ छथिन।
हँ- हँ एगो बाबा छथिन पचासी सालके और बाबी छथिन न अस्सी बेरासी सालके।
आ तखन बना कऽ खा लै छथिन आब आइ काइलके जमानामे त नवजुग सभ कहै छैय जे हमरा इ नै कैल हैत ओ नहि कैल हैत। आ अते बुढ़ बुजुर्ग भ कऽ बना लै छथिन लेकिन नै। पहिलका खेलहा पीलहा शरीर छैन तय दुआरे।
ओहे छैय सेह बात छैय।
नै त आब त वएह खाद पाइनके खाना लोक खाइये भात रोटी खाइये त वएहे लेकिन खानामे अथी नै छैय आब तागत नै छैय। गाँव घरमे छैय अखनो जे गाँव घरके ताजा- ताजा सब्जी लाउ खेतमे स आ बनाउ खाउ ओ टेस्टी बनै छैय अखनो बनै छैय।
आ बाहर सबमे त से नै छैय वएह मौलहा लौउ बसिया सब्जी आ बसिया बनाउ आ बा गाँवमे त से नै होइ छैय आ चू्ल्हा पर का त खाना पबुआ आरो बड्ड टेस्टी हैत बड्ड टेस्टी चूल्हापर बनबियौ लेकिन आब त लोक गैसे बनबै छैय लेकिन जहिया स गैसके भेल ए महामारी भऽ गेल ए तहिया सॅं तऽ चूल्हे पर लोकके बनबऽ पड़ै छै खाना।
हँ गाँव घर मे त छै।
सेएह सब छै।
हँ औल अहाँ कहिया जाइ छी गाँव?
गाँव हम जाएब बौवा दुर्गा पूजा मे जाएब गाँव। गाँव हँ दुर्गा पूजा में गाँंव जेएब कियाकि हमरा नहिरो में दुर्गा पूजा पूजा बड्ड नीक होइ छथिन। न आ सासुरो मे होइ त बेसी काल तऽ सासुरे जाइ छियै। हँ हँ बड्ड नीक होइ छथिन। आ हमरा नहिरा मे तऽ तेहेन होइ छथिन आस - पास मे जनकपुर छथिन उ मंदिर एहन ए राम मंन्दिर जानकी मंदिर सीताराम के जे बौवा बियाह भेल छइन। राम सीता के-ह तऽ ओत्तै जनकपुरे मे भेल छनि नऽ ओ मड़बा मे हमसभ गेल छी हमसब गेल छी ओतऽ मड़बा अखनो ओनहिते सब ओइमे भ भगवान सब स्थापित छथिन आ ओ अहिना छथिन एकदम सीसा क पूरा लागल जै मे राम सीता के बियाह भेल छइन। आ फेर मन्दिर तऽ अलग छनि रामजी के, सीता के, जानकी जी के राम सीता जे छथिन जानकी की जी हुनकर अलग छनि बड्ड जग जनी कत्तऽ- कत्तऽ के ने लोक अबैये ओइमे बौआ। बहुत बहुत हँ। प्रसिद्ध छथिन विदेश विदेशके लोकसब आबैये। जनकपुर घुमय लेए मंदिर घुमय लेए आ हमरा सबके त आसे पासमे छथिन। जहिया गेलुं नहिरा तहिया घुइम एलौंह हॅं त अहुॅं आएब तऽ घूमऽ फिरऽ लेए आबि सकै छी एहन कोनो बात नै छै घुम फिर सकै छी अहुँ। कहियो आबी गाँव तऽ फोन करब तब हमहुँ बजेएब अहाँके के तऽ ऐब अहाँ।
हँ हँ ठीक छै आओर कहियौ?
आओर सब बढ़ियां ये सब ठीक यइ।
ह
हमरो घरमे अखन तऽ वेएह छथिन वेए दू तीन गोटा छी। बनेलौं खेलौं रहलहु हँ सेएहे सब ये।
आ गाँंव मे के
गांव मे के सब छै? गाँव मे ससुर छथिन। साउस छथिन एकटा दियादिनी छथिन। आ हम अपने छी बौवासब बाहरे रहैये।
हँ।
हँ। बौवासब बाहरे रहैये बेटियो के बियाह भऽ गेल ये तऽ बेटियो बाहरे रहै छैथ। आ बेटा अखन पढ़िते लिखते छैथ त ओ बाहर रहै छैथ। अतऽ अहांके ओहो छथिन जे पप्पो छथिन। हँ, बौआ के तबियत ठीके रहैया। आओ बौआ के पप्पा छै। छथिन, ओहो छथिन बाहरे रहैत छथिन, तऽ हम एतेक गाँमे रहै छी।
अच्छा!
हँ ठीक रहै छै एखैन, ओ बाहर रहैया।
अच्छा!
दिल्ली रहैया दिल्ली, हँ, दिल्ली रहैया, तऽ ओत्तै पढ़ै लिखै यैय। हुनकर छैन, हमर दियादनी छथिन न बड़की दियादनी। तऽ ओ रहै छथिन। तऽ ओ ओहे जेठ जे अथी लग दियादनी हमर, आ हमर भैंसुर भेलखिन न, हुन के सभलग रहै छै, ओतै पढ़ै लिखै छै, ओतै रहै छै।
आच्छा!
आर सब कहियौ, बढ़िआं सब छी।
हँ -हँ सब बढ़ियां, अय ठीक यै।
एकैटा बौआ याइ?
हँ- हँ एक
हँ- हँ एक्केटा बौआ छथिन, दूसरा नै केलियै अभी। आच्छा! आच्छा! एक्केटा बौआ यऽ, एखन नै चलू ओकरे पर ध्यान दियौ, बौआ में कुन छैथ, बेटा की बेटी?
बेटा छथिन।
बेटा छथिन, तहन तऽ भगवती ब ड़ सु तै तऽ। सब सऽ बड़का सैह छै।
हाँ।
हँ। और सब कहियौन, किछ कहियौ अपन हाल खबर?
हमरो सबके ठीक यै, हमहुँ सब तऽ हमरा सब दिस बहुते गर्मी अइछ।
बड गर्मी, बाहर में तऽ बौआ गर्मी रहिते छै, बाहर में तऽ ओतेक फैक्ट्री- एक्ट्री चलै छै, तऽ बाहर में तऽ गर्मी लगबे करत, आब तऽ गाँंवों के गर्मी बड होइ छै, पहिले गाँव में अतेक गर्मी नै होइ छलैया बौआ, लेकिन लेकिन आब तऽ बड गर्मी होइ छै। गांंवों में लेकिन, तहन ई छै जे, राइत -बिराइत कऽ होय छै, तऽहावा भेल, पइन बिहैर कखनो भऽ गेल तऽ, ठीक भऽ गेल, फेर दिन
गाँव में ई छै। तेज्ब दिन में अपन गर्मी लागल, लेकिन राइत में ठीक लगै छै, लेकिन अतऽ तऽ, बाहर में तऽ पूरा दिन गर्मीये लगै
बाहर में तऽ पूरा दिन गर्मी लगैत रहै छै, राइतो कऽ ओहिना छै। बाहर में छैहे, लोक के एक्ट्री- फैक्ट्री रहैत हेतै। तऽ की करबै, बाहरके बात। बनावटी छै सबटा बाहर में, गाँव में सबटा नेचुरल छै, भगवान छथिन। ओहि में ह हावा पइन भऽ गेल तऽ, कनी नीक भऽ गेल मौसम, आ नै तऽ गर्मी तऽ ततेक रहैया, जेकर पुछु नै। पिछलो साल बड गर्मी रहै गाँंव में, दुर्गा पूजा तक गर्मी रहै। आ अखनो यए बड गर्मी लेकिन गांव घरके किछ तैयो बात अलग होइ छै।
अच्छा कोनो नै छै। की करबै आब हावे में मिलावट छै तऽ की कऽ सकै छी।
हाँ हँ सएह बात छै।
और बाबूजी सब सब ठीक।
हँ ठीक छथिन, बढ़ बूढ़ सूढ़ के की होइ छै, कखन ठीक कखन खराब सएह होइ छै, दबाइए पर। तऽ आइ काइल चलै छै, बुढ़ जवान तऽ चलै छै, ओ तब तऽ कनि एज अवस्था भेलैन।
हँ।
दबाइए पर चलै छथिन। ठीके छथिन। हुनको पथरीके ऑपरेशन पिछिला साल भेल रहनि। पथरी भऽ गेल रहनि तऽ हुनको ऑपरेशन भेलनि। तऽ तहियासँ आरो रहैत छनि। किछु ने किछु किछु ने किछु होयइते रहैत छ।
ऑपरेशन के तखन जेना लगे छै। पथरी वाला के चलन सार भ गेल छै।
बहुत ज्यादा बहुत जा्यादा बहुत जा्यादा हमरा घरमे तऽ कए गोटाके भऽ गेलै। तीन चारि गोटा के हमरा परिवार